हलो हा भूमिका जय झूलेलाल हा- हा ॿियो ॿुधायो तव्हां किथां आहियो?
मां आगरा में आहियां।
अच्छा आगरा, आगरा अच्छा ॿियो ॿुधायो कंहिं विषय ते पाण ॻाल्हिस्
हा ॻाल्हाए था सघो रोज़ जो ज़िंदगी आ ॿियो रोटी वोटी ठाहिए लाथव?
हा रोटी त ठाहिए लथी हींंअंर त चांहि जो टाइम थी वियो आ।
हा चांहि जो टाइम आ न रात जी रोटी तयारी करे लाथी हूंदी न?
हा, न-न उहा त असां देरि सां ही कंदा आहियूं हा।
अच्छा चांहि पी लाथव?
चांहि पियऊ था हिंयर बस थोडी देर में ठायां ती। हम्म, ॿियो ॿुधायो तहां छा ठाहियो ॾींहं जो?
मां ॾींहं जो ठाहियो हो बि अं पनीर जी भुर्जी ठाही हुई। ऐं उ भिंडी तरी हुई ॿारि बि खाईंदा कोन भाॼियूं वाॼियूं खाईंदा आहिनि कोन ॿार।
हा इहा
त भाॼियूं घणई वन पर खाईंदा कोननि न भाॼियूं। करेला बि टिंडा विनॾा हि सभु खाईंदा आहिनि कोन त भई पनीर जी भुॼी त हे भिंडी खाईंदा आहिनि बसि भाॼियुनि में हिकिॾी शोंक सां।
अच्छा रोज़ भी केत्
केतिरी ठाहिजे बाक़ी आलू खाईंदा आहिनि रुॻो आलू। आलू बि केतिरा ठाहेजनि, आलू बि व वरायटी चेंज करे, करे ठाहींदा आहियूं, कॾहिं आलू तरियल, कॾहिं सेल में आलू। कॾहिं बसर में दाॻ वारो।
हा केतिरो ठहे भई, कुझ बि ठहे भइ जूस त बसर यो, पर आलू जो टेस्ट त आलू जो इ ईंदो आ।
ईंदो त आहे न भई ॿारनि खे जो लॻंदो आहे जो ॿार खाइनि हू ठाहियो, भाॼियूं वाजु भी वरी घटि घट ठाहींदा आहियूं असां।
हा, अॼुकल्ह ॿारनि जे हिसाब सां बिल्कुल, ॿारनि जे हिसाब सां ई हलणो सब अॻे, उई न छा कजे, अॻे हूंदो कोन हु जे पोइ घर में ठहंदो हो, भई माइट ॾेई छॾींदा भई खाइणो थई खा इयो।
हा वई त, हाण, अस, पहिरीं त माण्हू आचार फुलको ई टिफिन में स्कूल में कोन अचार, अचार ऐं लूण मिर्च जो फुलको ई ॾेई लाईंदावा। अ चहिरो फुलको ॾेई लाईंदा हुआ, कि भई खा खाईणो थव, नखरा ई कोन हूंदा आ, हाण जेॾा त ॿारनि जा नखरा, कॾह पास ठाहे ॾे टिफिन में, कॾहिं मैगी ठाहे ॾियो। कॾहिं कुछ, त हाणे छा करूं।
त हिये रखी छॾंदा आहिन, कि अॼु ॿारनि खे तां यलो फूड ठाहे ॾियो, ग्रीन फूड ठाए ॾयो ग्रीन वेजि टेबल जो, अॼु रोज़ ॾे थी विया आहिन त एतरो मुंजे पवंदा आहियूं, कॾहिं- कॾहिं त हेॾो मुंझी पवंदा आहियूं न भई छा कॼे, कीअं ठाहिजे, छा कॼे पर असांखे वणे न वणे, ॿारनि जे लाइ
ॿारनि जे लाइ त करिणो पवंदो आह भई, ॿारनि जे लाइ त ठाहिणो पवंदो आह, ता बि ठाहींदा हूंदा न सेल भाॼी वग़ैरह ऐं ही, ही क़ॾी। सिंधी कॾी ठाहींदा हूंदा न, हा।
त सभु खाईंदा आहिनि ॿार, भले थोरो घणो न छो त बाक़ी असांजे घर त मेहा, तूरियूं, करेला इहे बि शौक़ु शोक सां खाईंदा आहिनि सभु ॿार, ऐं हा, सुठियूं सायूं भाॼियूं।
मेहा, करेला ॿार त खैर घटि खाईंदा आहिन ॾाढा घटि ई खाईंदा आहिन।
जॾहिं इहो भाॼीयू हूंदी आह, टमाटा भोरे ॾींदी आहिन फुलका
हा, हा टमाटे जी चटणी बि खेर सुठी लॻंदी आहे। टमाटे जी चटनी, कुझु समझ में न अचे टमाटे जी चट असां त पापड़ जी भाॼी ब ठाहींदा आहियूं, कुझु समझ में कोन आयो त पाप पड़ जी भाॼी ठाह लाईंदा आहियूं, उ बि ॾाढी सुठी ठहंदी आहे।
पापड़ पापड़ जी भाॼी, बस पापड़ पचाए करे हुनखे भोरे लाहींदा आहियूं पो वरी थोड़ो सो हल्को सो रिफाइंड विझी करे तई में पापड़ भुरियल पापड़ थोड़ो फ्राए करे लाईहंदा आहियूं हलको सो फ्राए करे लाइदा, घटि आंच ते गैस सिम करे करे हुनखे फ्राय करे करे पो सावा मिर्च कटे करे विझी लाईंदा आहियूं, उनखां पो थोड़ो फ्राए कंदा आहियूं पो वरी हिकु हिकु ॿ टमाटा जीअं हिसाब सां क्वांटिटी आहे, हुनन हिसाब सां टमाटा विझी करे ॿ कद्दूकस करे- करे पो टमाटे सां गॾु भुञी करे पो हलको सो ॿ- टे बूंदियूं पाणी जी विझी करे सिम ते रखी लांईदा आहियूं ॾाढी मस्त भाॼी ठहन दीअ हा, मसाला विझी लायो न लूणु मिर्च हैड
हा, उहो ता आहे
हा पो वरी सुठी ठहंदी आहे भाॼी कॾहिं कुझु सम्झि में कोन ईंदो आहे न त पो असां ईअंई ठाहे लाईींदा आहियूं। शौक़ सां खाईदानि, ॿारि बि खाई लाईंदा आहिनि खेरु छोकी पापड़ त सिंधी में, हा पापड़ त सिंधियुनि में फेमस आहिनि उअई बिना पापड़ जे त रोटी अंदर कोन्ह वेंदी अथनि।
न, हाणे त खणी घटि थी वियो आ खणी घरनि में ठाहिबा न आहिनि, अॻे त पहिरीं अञा महीनो थींदो न हो हर पंद्रहें ॾींहं ॾिस त पापड़ वेलण वेठा आहियूं। राति जो अठो ॻोए रखंदा, सुबुह जो वेही रहदासीं न टाइम बि कान्हे।
अॼकल्ह करेे केर कोन थो बल्क़ी इअं आहे की वठी लाहींदानि महिनत कंहिंसां पुजे कोन थी।
हा, तव्हांखे लॻे थो की असांजा ॿार इहे असांजे एतिरो कयूं था असांजा ॿार एतिरो सभु कुझु कंदा तव्हांखे छा लॻे थो ईअं?
न न ॿार अॼुकल्ह जा कोन जो आहे जेतिरो आहे असांजे वॾनि कयो ओतिरो असां कोन कंदासीं, जेतिरो असां करुथा ओतिरो असांजा ॿार कोन कंदा ऐं जेतिरो हू कंदा हुननि जा ॿार कोन कंदा
कोन कन्दा, धीरे धीरे महिनत जो कमु इहो घटि थींदो थो वञे ॾिसजे त भई इहा जेकी शारीरिक महिनत आ न उहो कम ॾाढो घटि
शारीरिक महिनत कंदा हुआ त ठीकु रहंदा हुआ हाणे छा आहे की माण्हू शारीरिक महिनत कंदा कोननि त उई बीमारियूं वधीक लॻी पयूं आहिनि कंहिंखे शुगर कंहिंखे बीपी कंहिंखे थाइराइड
बसि पो हुन खां पो वरी चवंदा हाणे भई हे थी वियो हाणे योगा कयो ऐं क्लासिस जोइन कयो त इहे सभु कम जॾहिं हटजी विया आहिनि त पो हाणे ॿाहिरी कमनि में
ब हा बस बस पहिरीं शारीरक मेहनत थींदी हुई योगा पाणई थी वेंदी हुई एक्सरसाइज़ पाणई थी वेंदी हुई हथ पेर त माइयूं लॻी पयूं आहिनि घर घर में पोचे जी माई बासणनि जी माई डस्टिगं जी माई रोटी जी माई
हा, त मायूं ॾिसो न केॾी एक्टिव लॻी पेयूं आहिनि ईअं
एक्टिव, हा कम वारी ॾिसो केतिरियूं एक्टिव लॻी पयूं आहिनि। ॾह घर में, ॾह घर में फटाफट कमु करे लाहींदियूं आहिनि, असांजो हिकु हिकडे घर में करे करे ककि थी वेंदा आहियूं।
हा, उहो ई आ न त उहो सभु इहो एतिरो चेंजिस अची विया आहिनि न, अॼु हुनमें त हाणे उनजे हिसाब सां हलिणो बि पए थो छा कजे, जे नथा हलूं था वरी
त नियम आय परिवर्तन कर थींदो त हू त करिणो ई पयदो। ॼेको न मटंदो पंहिंजे पाण खे त दिक़त हुनखे ई थींदी आहे वरी अॼुकल्ह जे हिसाब सां त हलणो पयदो न। भई पहिरीं एतिरी मायूं पहिरीं माण्हुनि वटि पैसो कोन हो, त हो मायूं बि कीअं रखनि प पंहिंजे पाण हथु सांईं कंदा हुआ, हाणे त पैस हो बि आहे, कमाई बि आहे त माण्हू देखावट में बि थोडो रख रखंदा आहिनि की भई ही हिन जे घर में हथु सां करा करनि कोनि ता त असां मां छो करा हथु सां, पंहिंजे पाण पो माई लॻाइणी पएदी आ शो बाजी जे च चक्कर में।
हा ॾेखावो ॾाढो थी वियो आ न भले पर बचंदो हाणे की कानि, थोडो घणो ॿाहिरि कमु जिथे बि थोङो मिले तो, हर कोई सोचे तो हल कमायूं ता। थोङो खणी माइनि खे ॾिबो, ॿियो छा ॿाहिरि ऐतरी कमाई कयूं ता।
पैजी वेंदी आ त पो जॾे
मायुनि जी आदत पैजी वेंदी आ, कॾहिं कॾहिं माई कोनि ईंदी आ, पो दिक्क़त ॿयो बि थींदी आ। त पैर ख़राब लॻा पिया आहिनि उअं ई, कंहिंखे गोॾन में सूर कॾे मायूं हाणे मायूं करनि बि त असांजी एक्सरसाइज़ किथां थिये। त पो कॾहिं गोॾनि में सूर, कॾहं पेरनि में सूर, कढे कमर में सूर लॻो पियो आहे बसि।
हा, पो चवंदा आहिनि मायूं कमु बि कनि तियूं, ऐं टेंशन बि ताहां ता कयो, अरे भाई त टेंशन कबो, पो किथां सही न कयो तई अॼु हे हुघी वञ। अॼु हे साफ़ करे छॾजां अॼु, त पाण खे दिमाग में हो टेंशन बि आहे, हुननि सां गॾु घुमूं बि
मायूं सां, मायुनि सां गॾु बि त हलणो पवंदो आ। खाली मायूं ही थोङी की बसि ॿयो तां सुम्ही रहियो वञी करे, माई पंहिंजे पाण कमु करे वेंदी। ईय थोडी न, माईसि माई सां गॾु बि ॿुधाएणो पैंदो हिअं कर हूअ कर, ऐं मायूं ढंग सां करनि थोडी तियूं।
कनि न थीयूं न उवोई चवां ती न, मायूं रखण खां पो बि असां खे हुननि सां गॾु हलणो
हलणो पैंदो आ, वई महिनत लॻी वेंदी आहे, उवाई महिनत और त वई लॻी वेंदी आहे, पर ही आहे की दिखावटी थी वियो आ न।
बसि, भई ईअं जो लॻंदो आ कॾहिं-कॾहिं भई हिननि खे चवं ता त पाणेई करे छॾो।
हा
पर हाणे
केर केर जो समझंदो आ हिन ॻाल्हि खे, हू पाण ई कंदा आहिनि, कई माण्हू पाणई बि कंदा आहिनि खेर बुआरा, पोचा एक्सरसाइज़ जे चक्क्रर में। वॾे-वॾे घरनि में एक्स पाणेई बि कंदा आहिनि, पर केरु-केरु नथो करे पाए त हुननि खे लॻाणी पवंदी आ भई।
हा कपिड़नि जो ख़ासि करे कम वधी वेंदो आ, असां सिंधियुनि में।
अॼुकल्ह त मायूुनि सां, मायूुनि सां रोट रोटी ठाहिण ॿि कौन थो पुॼे, त रोटी बि रोटी ॼी
रोटी वारीूं बि माइयू आहिन, हा कुक लॻा पया आहिन जिते किथे। सुविधाऊं सभु आहिनि, ऐंऊ उन्हनि खे बि ॾिसो उहे बि वीचारियूं बेरोज़ करनि हिकु तरफ़ा त उन्हनि खे बि नौकरी मिले। पो हाणे हू कहिड़े कम मां थियूं कमाइनि कहिड़े में अॻरि घर वेठे। सुठिया का सुठी अ ठीकु ठाक मई आहे ऐं किथे चारि घर में रोटी करे थी अचे त हुन लाइ सुठो ई आ न।
हा, सुठ, हा ऊई त ॻाल्हि न भई। हर कंहिंखे कम जी ज़रूरत आहे, हर कंहिंखे कम जी ज़रूरत आहे भई, अॼुकल्ह पैसा पैसो कमाइण, अकेलो जेंट्स पैसो, कमाए त हुन सां थींदो कोन्हे कुछ। जॾहिं माई बि कमाए, पूरत नथी पए, जॾहिं माई कमाईंदी तडह घर ह हलंदो आ सुठी तरह सां।
बिल्कुलु, ज़रूरतूं इते वधी वयूं आहिन, सभु कुछु खप ते बि ज़रूरी खपे, अगरि घटि था कयू स्कूल जी ॿारनि जी
ॿारनि जी ख़्वाहिशूं आहिनि, पढ़ाई पढ़ायूं आहिनि, अॼु हि खपे, अॼु हू खपे कि पढ़ाइूं बि त केतिरी महांगी थी वयूं आहिनि।
हा, पहिरीं हिकु ॿिए जे किताब सां पढ़िय ल ईंदा हुआसीं पीढ़ी दर पीढ़ी किताबूं हलंदी रहंदी हु हाण त छाहे की हर साल। कोर्स मटेलााईंदा आहिन त वठणी पवंदी भैया। छा करूं अठ ॾह हज़ार खां घट त किताबूं मिलंदी कोनीन इन हुनखां हेठ। त मिलंदो ई कोने।
कुझ कोन मिलंदो आ हिकड़ी पेंसिल। वठ पेंसिलिई वगर ॾह रुपए जी अचे थो हा, पढ़ाए त इते ई पर छा थी न पेंसिल अी ॾहें पैसे जी हूंदी हुई, अॼ ॾह ॾह रुपये जी शानदार पेंसिलूं भई खपन।
पेंसिलूं बि खपनि पेंसिलूं बि तरी तरीक़े, तरीक़े जा पेन, तरीक़े, तरीक़े जी पेंसिलूं।
सभ वषय में कॉमपिटीशन एतरो वध।
हा ॾाढो कॉम्पिटीशन भई वधी वयो आ ॿार बि डीस। ॾिसी करे चऐ न हुन वटि पंजे रुपए वारो पेन कोनिहे, त मां छो पंजे रुपए वारो रखा मां बि
हा, बसि उह ऊहो ऊहोई ॾेखाव थी वियो आन त इन इन करे त सभ जॻह पैसो पैसो इन करे वधीक थी व्यो आ न की हर कोई हिक बै खे ॾिसी करे सुठी शै खपे मूंखे बि।
हा, हिनमे विच में वेचारो ग़रीब माण्हू माण्हू। हू ख़राब थी वेंदो आ छोकी हुन वट हूंदो न हूंदो हुनखे त पेंजे। पूरत करणी पेंदी पेंजे ॿार।
करणी आ उहो परेशान त। थींदो आ पर बस इन करे वरी उहो नौकिरी कंदो वधीक। कमाईंदो पार्ट टाइम कंदो। इह ई कम कंदो छा करे। हो न त उहा ई ॻाल आ हिक ॿार जे। नंढो ॿार। के वॾे ॿार ॼा कपड़ा न वॾा नंढा थींदा रखी छॾींदास। संभाले भई बस हाणे हिनखे अची वञ हाणे। केर ई न। घर वारा पाण में भाव भेण नथा पाइन हिक ॿे ॼा।
हिक ॿैए जा पाइन कोन ता की भई कोन पैंरीं त छोकरे छोकरिन ॼा कपड़ा हिक ॿेए खे पाए लाईंदा हाण त नथ थी वयान वधीक ॿारन ॼा हि न खपे असां पुराणो छो पायूं ही छो करूं। वई मटजी वई आ दुनिया हाणे। उ ॿि ज़रूरी आये।
हा सई ॻाल आ उहो त हलणो ई उअ ई पवंदो ॼेसा। ज़बरदस्ती करे ॿि कोन ता सघूं की भई न तांखे इयो ई कम करणो आ। उहो ज़मानो ई काने अॻे तक
ॿुधन ॿि कोन ता वॾन ॼी ही। असां ॿुधी लाईदा हुआसीं हाणे ॿार ॿुधन किते ता।
मथा रोब रखबो हो त